हलो
जय झूलेलाल
जी दीदी जय झूलेलाल, वाहेगुरुू
वाहेगुरु -वाहेगुरु
जी, तां ठीकु आयो?
बढ़िया, तां मजे में?
बढ़िया बढ़िया दीदी, किथां जाआयो दीदी त्हां?
मां कारंजा।
अच्छा
तां?
मांं इंदौर मां आहियां, थियो आहियां पंहिंजो ॻाल्हाइण बेंत?
न न
न थियो आ, न ई कर उहो कुझु अहिड़ी उधल वधल लॻे पई, हिकु दीदी सा ॿ ॻाल्हाइणु थियो। त हुनजो बि इअं लॻे पियो कि अ न ॻाल्हायल आ।
हा, हित ॿ टे ॼणूं अथव कारनजा ॼूं, त कयो हूंदई कें, मां सां त फर्स्ट टाइम थव ताहांजो।
जी जी कोई न, ॿियो तव्हांजे हिते मतलब -मतलबु किथे पईंदो आहे जिते तां रइंदा आयो?
वाशिम, अको- अकोला खां थोड़ो अमरा साइड ई आ।
जी- जी, हा
अकोला मां, रो
अच्छा हुते पईंदो आ।
हा थो ॾिस्टंस आहे हिकु ॿ घंटनि जो फासलो आहे।
वाशिम सां
वाशिम खां घंटो आहे न।
अच्छा हिकु कलाकु परे आ।
हा जीअं वाशिम ज़िलो आहे इहो, सारंग जो वाशिम ज़िलो आहे जीअं। ॿियो ॿुधायो? ह न हलो